हेलो। जी नमस नमस जी नमस्कार।
और बताउ ने अहाँ के की हाल छै।
इहा के हाल सब निक छियै अहाँ के हाल छै अह ह की छै
जी हमरो हालचाल सब नीके छै। अहाँ से बात करके हमरा बड़ा पसन्द आबे छै। तऽ सोचै छी कि अहाँसँ तनि बात फेनू कर लेबै छीये की।
हम बोलै छी अहाँके तऽ खाना पीना भऽ गेल होइ छै तऽ अहाँके जब खाना पीना भऽ गेल छै तऽ अहाँके कथी कथी खाना खएले छी। आ कुछो खाना खएले छी तऽ ओयमे की की खैले छी। आ अहाँ अपने सँ बनाबै छी कि अहाँ मतलब घरे मम्मी पिताजी बनाबे छै कि अहाँ के घरे कोन बनाबे छै। तनि अहाँ हमरा बता सकै छी आ एहू से तऽ अहाँ से बड़ा दिन ब हो गेल रहे छै बात करल छै। तऽ सोचै छी कि अहाँ से बात कऽ लेबै छी की।
जी हम खयले छियै आलू आ आलू रहै छियै आ ओहिमे सोयाबिन आ चना मिला देले छियै आ रोटी खयले छियै। आओरो अहाँ कि खाना खइने छीये।
ह हम तऽ खैले छी सेब बत बत्तख के अंडा खैले छै। छी आ सुअर के मीट।
जी खैले छी बड़ा नीक लागे छी अहाँ के खैले छी।
जी हम तऽ खैले छी लेकिन हम कमे खाय छी हम जादा न खाय छी।
काहे ने अहाँके जादा खाय छिये।
कि हम जदातर मुर्गा के अंडा नीक ढंग से खाय छी एहि कारण हम जादा न खैले छी अहाँके नीक लागै छै की।
जी हमरा तऽ नीक लागै छै ऐसे कहै छी ने से हमरा अंडा मुर्गा के नीक लागे छै।
अहाँ हमरा जानै छी एगो बात अहाँ से तऽ मजाके मजाके मे कह देबै छी कि ब तक के अंडा ई सब नानु नानू हम खैले छी जाने छी एगो हम अपन विद्यालय जाय छी तऽ ओने ने एगो पारक छै पारक छै जेकरा हमलोग कहे छी
हँ बोलै छी।
सुनू ने बतबा सुन लेबै छी तऽ ओकरा हमलोग कहल जाइ छै ह
हँ।
जाने छिय अभी आ आकाश मे रॉकेट टूरे छै लागे छै क एरोप्लेन जाइ छै। लाल लाल आ हरियर हरियर बत्ती जले छै रुकु अहाँके
। सुनै छियै ने अहाँ के छत पर सूत के इे सब देखे छियै किया।
हँ तऽ इहे सब तऽ देखे में मजे आबे छै हमरा आओर कुछो देखे में मजे न आबे छै। समझे छी एगो एकदम बुटी बर के छै समझे छी ओ एकदम जाइ छै। बड़ा तेज जाइ छै जलद -जलद जाइ छै। मजा आबे छै देखे में अहाँ के पास दू दूगो ने मोबाइल छै।
जी दुगो छीये।
देखू अहें के तरफ रॉकेट गेल छै समझे। खूब दूर चलि गेल छै हम देखाबै छी रुकु देख लेबै छी एकबार हम ओ। हँ रुकु भेज देबै छी अहाँ ल देख लै छी एकदम छोट छै। आ उए जाइ छी अ तऽ उ देखले छी। आकाश में हमरा देखे के खूब नू मन। करै छै तऽ ओ रॉकेटा उड़ै छै ई सोचु हम जिन्दगी मे अब। अपन गांव मे लागे छै पहली बार देखे छी ओ। देखु अहाके हम भेज देबैय छी। आब हम ओकरा डिलेट कर लेबैय छी ओतना बढ़िया नै आबैय छैय। कियाकि छबे गुना जुम छैय एवे वीडीयोमे तऽ ओह डाले। लेकिन जैसन आयल छैय हम अहाके भेज देबेय छी अहां देखलू।
जी -जी हम तऽ देखैय छी ह अहा जेना कनि। छैय छोट लोकैय छैय साफे।
ह तऽ उ तऽ आसमानमे न छैय तऽ छोटे न लौकी।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
देखै छीयै आ ओ रॉकेट छैय समझ जाउ अहां। आ केतना ऊपर उड़ैय छैय। कि बात बताउ आहा के कहियो आहा बैठले छी रॉकेट न होई छैय हमरा लागे छैय कि। कई अथी होइ छैय ओना भइल छैय एरोप्लेन हवाई जहाज जैसे लोकैय। सब सफर करैय छैय।
जी हमरो तऽ वैसेय ही लागैय छी लेकिन नीक लगैय छैय कुछ कहैय छैय।
छोट चूक रहेय छैय हम सामने से देखे छियै त आओरो नीक। लगैय छैय हम तऽ कहैय छी अहु छत पे। अहु छत पे चलब समझैय छी।
कतह छी छत पर माता- पिता रहैय छियै। दू चारि गो आरो लोक रहैय छैय न। परिवार के तऽ शरम लागैय छैय जे कहैय छैय जे। की कि कि से बात करैय छीए त।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
आइ हि जानू जान जानतो करैय छियै। मने जनबो करैय छैय लेकिन कथी कहै छैय। एम्हर आबिके का करैय छैय नै।
ह- ह -ह हम हम समझ गेली हम समझ गेली। गेली रहेय दु ओ सब बात समझ जाइ छी। सारा लोक के घर परिवार के चिन्ता होइ छैय लोग। कि बौआ एतना रातमे कि करेय छैय इहे सब ल घर।
नौ जानबो करैय छियै। जनबो करै छियै से काम करैय छिये लेकिन इतना रातके काम काहे करे। छैय इ पाइजे।
जी जी हम समझ सकैय छी हम बताबैय। कि अहाके बोलैय छी। के अहाके ज खाना पना पीना बनाबे आ जाइ छैय नीक ढंग से।
हँ नै बनाबै छी माताजी बनाबैय छी एक बार सिखले छियै न। रोटी सीखने छियै रोटी। साफे खाली पानी रह देबेबब छियै खाली आटा बना देबे छियै। गील हो जाइ छैय ओकरा बाद गोले नै बना पाबैय छियै।
हम अहा के रोटी बेलल सिखाव छी सबस नीक ढंग से सिख। सिखा दैय छी अहा की करैय छी जानै छी का करै छी रोटीये जे होकैय छैय नु। ओकरा बेल लेबैय छी जैसे बेलइ छैय चर। चोरखुट बेलय छैय तिरछा बेलय छैय जेना भेलाय छैय बेल लेबे छी। आ ओमे की करेय छी अहा के एगो कचोरा ले लेवे। छी समझली कचोड़ा समझ कचोड़ा समझैय छी नु।
जी ह कचोड़ा रहैय छी ह अथी वाल कचोड़ा चाहे गिलास।
आ एगो चक्कू ल ने गिलास न ले छी तनि बड़ कचोड़ा ले ले छी रोट। रोटी एना बर। आ ओकरा का कले छीआटवा के ऊपर व एकदम बीचे बीचे रख देवै। छैय एकदम नीक ढंग स रख। रखबे नु अहाँ के जब रख रख देबै के त की होइ। छै ओमे। आ की।
गोल गोल हो लै छी ।
ह अब ओकरा की करै छै कि। अरिया अरयाके जितना आँटवा होकै छै ने ओकरा काटि देबै छी अहाँ।
जी जी अहाँके तऽ नीक कहै छियै लेकिन। ओ पता। छै नहि करै छी ओहिस काहेकि एक बेर आबै छै ओहिमे बड़ी टाइमो लाग जाइ छियै।
तऽ आब ए ल। केना बनाता और के ले के बनाय छी अहाँ बता सकै छी हमरा।
हम बताबै छीयै अभी माताजी से अी से दू साल एक से डेढ़ साल। ट्रेनिंग देबे छी ओकर बाद हम बनाबे के सिखे छी कि। ई निक ना लगै छै को चूड़ सऽ काटै। छी ओकरा हाय करै छी ओ किछ करै छी।
ओ तऽ अहाँके बन बनाब के कोन सिखाबै छै। जादातर खाना पीना।
माता जी सिखाबै छियै।
ओ नीक ढंग से सिखाबै छियै माता जी त छै तऽ नीक। के सिखाबै छै कियाकि हुनका नीके आबै छै सब।
ह माताजी लोकके तऽ नीके बनाबे आबै छै ओहिस तऽ। हमनी सबके खियाबै छियै बनाय के नीक नीक।
आ अहाँ जाने छी जब जब से आइ फोन लेेने छी। जब से मतलब आजो सी एस खेलले छी ओहिमे अभी जाके दू गो मारले छी बन्दक। लागबे न करत रहै छै।
अहाँके उ आई डी बोलै छियै न हम अहाँ के संग खेलै छीयै।
अच्छा हम बोलै छी तनी ई देखी कतेक बाद बोलै छी आ बोलै छी और बत तउ न आ अहाँके स्कूल के परिक्षा केना गेल रहै छै हमरो तऽ स्कूल परीक्षा नीके गेल छै, हमर तऽ खत्मो हो गेल छै।
हां आजे खतम भेल छी। डेली जाइ छी उदास होके जाइ छी, कियाकी एतना पढ़े लिखे जाइए नै पड़े छै लेकिन पर इग्जाम पड़े छै नै डेली ई पढ़ लै छी यैह एते।
हमरो न उदास भऽ गेल रहै छीयै कि हमहुँ न पढ़ले रहै छी तऽ हम की
अ डेली जाय के रहलै छै, ओहि से नीक नै लागै छै।
अहाँके अभी तऽ दसवीं वर्ग खतम होइवला छै कि अहाँ नौवीमे छीयै।
अभी तऽ नौवी में छियै, दसवी तऽ अगला साल छियै। अहाँके, अहाँके, अहाँके आठवीं छियै कि सातवीं मे छियै?
नै हम आ न हौ पूरा पढ़ लेले छीयै, हमर बी ए हो होवे वाला छै।
हां अहां तै आर कहै छीयै न, अहाँके सबसे नीक काम फोन करै मे नीक लागै छै, ऐसन काम कोनो छियै से अहाँके निक लागै छियै।
न अभी तऽ एना कोनो न छै। होइ छै तऽ अहाँके हम बताबै छीयै, लेकिन हमरा नू पढ़े मे ई मैथ पढ़े के खूब मोन करै छै, हम मैथ में खूब नीक ढंग से पढ़ै छीयै, अब धीरे-धीरे समझय छीयै, मोबाइलबा पे हाथ बैठे छै खेले में।
जी ई तऽ बात अहाँके नीक कहै छीयै, इसीलिए हम्हुं नया मोबाइल किनले छियै नै। तऽ ऐसेइए होइ छै, बुझाइ छी नया-नया खेलै छीयै।
हां जी मतलब लागबे नै करै छै कि खेलहु आबै छै।
जी अहा के कहे छी।
मतलब कि खेले छी तऽ कोनो आगे से मार देबे छीये, पीछे मे से मा आ जानै छीयै हमर खेलवा में तऽ आवाजे पता न कहे न आबे छै आ मजे न आबे छै बिना आवाज के खेले में।
हम बिना आवाजे के रात के खेले मे मजा आवे छै ठीक छै। न कियाकी उम्म काम उम ना करै छियै नै तबो रात के आवाज पूरा बंन्द करके खेले छियै। भले दिनमे हमरा निक लागे छै आवाज।
हमरा तऽ बिना आवाज के मने नै करै छै खेले के।
हमरा तै मतलब की बिना अवाजे के निक लागे छै कियाकि जना कि ऐसे काम करे घरी खोल देबै छीयै नै आवाज त दोसर के एमे दुनू आवाज मिक्स हो जाइ छै तऽ न अच्छा निक से न होइ छै।
ओ तऽ अहाँ एकदम नीक करै छी, लेकिन हमरा तऽ न होइ छै तऽ हम अहाँके अपन बतबा ब तैले छियै।
भले दोसर मोबाइल मे काम पड़े छै तऽ भले चल जाइ छै, ओहिसे
जी और बताउ ने अहाँके तऽ सुनै छी कि पढ़ै लिखैमे बड़ा मोन लागै छै की नीक सुनैत छी।
बचपन मे बड़ा लागै छै मन। डेली पढ़ाइ कर लिखा कर जाइ छलनि। पाता ने का भेलेल छियै अभी। पढ़ा लिखमे मन न लागै छै तऽ।
आओर।
चले छै अहाँके बादमे बारद न के लागे छै। आगे मात पी त। नमस्कार गोर लगैछियै।
जी हमहु अपने केर दे।
हेलो।
जी अहाँँ अपन माता पिताके हमर नमस्कार बोल देबै चलू नीक छै तऽ। अहाँ अपन ख्याल रखे छी अहाँ बहुत बहुत धन्यवाद बतियाए ल।